नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार
जखन विद्यालयमे छुट्ट टी होइत अछि तऽ हमरा गाम जाबक अवसर भेटैत अछि तखन हम मन अत्यन्त प्रसन्न भर जाइत अछि किआ तक तऽ गामक सु स्वच्छ वातावरण हरियर खेत सुद्ध हवा चेरैयाक मधुर आवाज पोखरीक शान्त जल आ अपन परिवारक स्नेह सहदक भीड़ भड़ा स बहुत देसी सुखद अनुभव दैत अछि।
अहाँ बिल्कुल ठीक कहलु रहल छी के एक तऽ छुट्टी दिन गाँव पहुँचेलक बाद जखन अपन दादा दादी काका काकी चाचा चाची भाय बहन आ पड़ोसी सब प्रेमा सो स्वागत करै छथि तखन इहे अपन ओत अपनक अनुभव होइत अछि। जकर तुना संसार कोनो धान दौलत स नही केलय जा सकैत अछी
बिल्कुल मित्र भोरे केँ सूर्य कऽ पहली किरण जखन खेत बाग पोखरि आ गाछ पात पर पड़ैत अछि तऽ चारु कतह चिड़ैया कऽ मधुर कर्लब सुनाए दैत अछि तखन गाम कऽ प्राकृतिक सौन्दर्य देखि कर मन आनन्द तीस भरि जाइत अछि
छुट्टी दिन हम सभ जल्दी उठी स्नान करै छथि भगवान पूजा करै छी दादा दादी स आशीर्वाद लेल छी आ तकर बाद घर कऽ लोकसभ संग बेसी प्रेम पूर्वक जब की करैत छथि जाहि से परिवार में अत्यत आरो मजबूत होइत अछि
बिल्कुल मित्र जखन लोक बाद हम अपन मित्र सभ हक संग खेत दी घुमै जाइत छी जतै हरियर धान मक्का गेहूँ सब्जी केँ खेती सिंचाइ कऽ व्यवस्था आ किसान सभ हक कठिन परिश्रम देखि कर जीवन में मेहनतिक वा स्तविक महत्व बुझा पड़ैत अछि
आ खेत कऽ काम में बेहद नगर गाछ छल आम जामुन कटहर और लीचि कऽ बेगचा दूर दूर धरी फसल हरियर आ शुद्ध वातावरण मान केँ एहन आनन्द दैत छथि जे शहर कऽ कृत्रिम वातावरण कखनो अनुभव नही होत अछी
बिल्कुल मित्र गाम में केँ रहैत समय हम गाय भैंस बकरी मुर्गी बत्तख आ अन्य घरेलू पशु पक्षी छैनो दिक्कत देखत अछि आब बुझैत छी जे ईसभ ग्रामीण जीवन आ कृषि बेबा सब अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग छथि
दादाजी अक्सर हमरा गाँमे पुरान इतिहास पूर्व सब संघर्ष खेती करबैक विकास पुरान परम्परा मेल कथा आ समाज परिवर्तन विषय में विस्तर सुनबैत छथि जाहि से बहुत ज्ञान प्राप्त होइत अछि
बिल्कुल मित्र छुट्टी कऽ दिन गाम में बच्चा सभ हक खुलल मैदान में क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी खोखो गुली डण्डा आ अन्य पारम्परिक खेल खेलैत छथि जाहि से स्वस्थ शरीर रहैत अछि आ आपस मित्रता सेहो मजबूत होइत अछि
शहर में जखन अधिकांश बच्चा मोबाइल और टी वी में समय बितबैत छथि तखन गामे केँ बच्चा प्राकृतिक बीच खेेलत कुद छथि जाहि से उनक शरीर मानसिक और सामाजिक बीच सन्तुलित रूपास होइत अछि
बिल्कुल मित्र दुपहिया आर मे घर आबति पारिवारिक सभ सदस्य सङ्ग बैठी दालि भात तरकारी दही चटनी आ घर मे तैयार भेल शुद्ध भोजन करबाक आनन्द कहिनो नहि बिसरल जा सकति अछि
भोजनक बाद दादी जी पुरान लोक कथा धार्मिक प्रसंग नैतिक शिक्षा आव अपन जीवनक अनुभव एहल रोचक सहेली मे सुनबति छथि जे बचपना स खेलम खेलम बहुत किछो सीखी जाय छथि
बिल्कुल मित्र साँझक समय गामो मे मन्दिर मे घण्टी ध्वनि आरती शंख आवाज भजन कीर्तन आ भक्ति भावसँ भरल वातावरण मन मे शान्ति आ आध्यात्मिक आनन्द उत्पन्न करति अछि
मंदिर से घुरला बाद हम सब मित्र गामे चौपाल पर बेसी खेती शिक्षा रोजगार समाज देश के भविष्य विषय मे विचार विमर्श करति छी जाहि से ज्ञान आओर समझ दुनू बढ़ति छथि
बिलकुल मित्र बिलकुल छुट्टी के दिन गामक कखनो कखनो हाट सेहो लागत अछि जतय किसान अपन उपज बेचत छथि आ लोक सभ दैनि उपयोग वस्तु कीनत छथि जाहिसँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृर्ढ़ बनत अछि
हाट मे विभिन्न प्रकारक फल तरकारी मसाला कपड़ा शूज माटिक बर्तन बसन आओर आ खाने के मसालादा हल्थ शिल्प आओर स्थानीय मिठाई देखिक ग्रामिणिक जीवनक सादगी आ आत्मनिर्भरता स्पष्ट दिखाई पड़ति अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल गामक लोक एक दोसरक सुख दुःख मे स्वार्थ सहयोग करति छथि चाहे विवाह हो पर्व त्योहार हो खेती काज हो अथवा कोनो संकट सब मिलकर एक दोसरे के सहायता करति छथि
ग्रामीण जीवनक ई सहयोग प्रेम विश्वास आ सामाजिक एकता वास्तव मे भारतीय संस्कृति सबसे पेघ विशेषता सभ मे सँ एक मानल जाइत अछि
बिल्कुल मित्र रातिक समय जखन आकाश असंख्य तारा संग भरि जाइत अछि शीतलक हवा बठित अछि आ चारू तक शान्त वातावरण रहति अछि तखन परिप्राकृतिक वास्तविक सौन्दर्य अनुभव होइत अछि
शहरक प्रदूषक शोर शराबा आ भागदोडस दूर गमे की शान वातावरण शरीर के विश्राम मन के सन्तोष आ आत्माके आनद परत प्रदान करैत अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल छुट्टीके दिन गामक बिताओल प्रत्येक क्षण हमरा अपन सस्ता संस्कृति परम्परा परिवारिक खेती बाड़ी प्रकृति आ सामाजिक जीवनसँ आरो गहराइमे जोड़ि दैत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक विद्यार्थी के समय समय पर गाम जायबाक चाही जाहिसँ ओ ग्रामीण जीवनक वास्तविकता किसानक मेहनत प्राकृतिक महत्व ओ भारतीय संस्कृत मूल स्वरूप के बुझि सकैय
बिल्कुल मित्र बिल्कुल गामक सरल जीवन हमरा ई शिक्षा दैत अछि जे वास्तव विक सुख महँगा वस्तुमे नाहि बल्कि परिवारक प्रेम प्रकृति समृद्धि स्वस्थ जीवनशैली आ आपसी सहयोग छिपल रहैत अछि।
एहि कारणसँ छुट्टी दिन गाँवमे बिताओल समय केवल मनोरंजक अवसर नहि बल्कि ज्ञान अनुभव संस्कार स्वास्थ आओर अत अतिमक शान्ति प्राप्त करबाक सर्मत त माध्यम सेहो मानल जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र तैं हम सभके अपन छुट्टीके किछु दिन अवश्य गामोमे बिताएब चाही जाहिसँ अपन पूर्वजक परम्परा ग्रामीण संस्कृति प्राकृतिक सम्पदा आ पारिवारिक सम्बन्ध समझि आ सुरक्षित रखी सकी
सही कहलु मित्र जखन छुट्टी दिन हम गाँवमे पूरा दिन बितबैत छी तखन ई अनुभव होइत अछि जे ग्रामीण जीवनक सादगी प्राकृतिक निकटा परिवारिक आत्म निर्णय आ लोक सब अपना मनुष्य जीवन के इहे शान्ति प्रदान करै छथि। जेकर तुलना आधुनिक शहर आ चमक धमक कदापि नहि कयल जा सकैत अछि।
बिल्कुल मित्र भोरक समय जखन किसान अपन हल ट्रैक्टर अथवा अन्य कृषि उपकरण लर खेत दिस प्रस्थान करै छथ अछि महिला सभ घरक काजक सङ्ग सङ्ग पशुधनक देखभाल करैत छथि तखन स्पर्श बुझायल पड़ै अछि जे गामक जीवन मेहनत अनुशासन आ आत्मनिर्भरताक आधार पर टिकल अच्छी
हमहुँ केतौ बेर दादाजीक संग खेल घुमल चाहैत छी जाय तऽ ओ हमरा माटिक प्रकार विजक चयन सिंचाई व्यवस्था प्राकृतिक खाद उपयोग मौसमक प्रभाव आ खेती तिक वैज्ञानिक तरीका बहुत धैर्यसँ बुझबैत छथि
बिल्कुल मित्र छुट्टीक दिन पोखरिक कातमे बेसी माछ धरिक प्रयास करब बत्तख सभके पानिमे तैराक देखब कमलक फूल खिलल देखब आ शीतल पवनक आनन्द लेब हमर जीवनक सबसँ सुखद अनुभव मेसे एक अछि
ई तो बढ़ियाँ बात कहलु गाँवमे विशाल हम कहियो बगीच मित्र सब स घुमब छाओ छाओ में बेसी गपशप करब पिकनिक जेबा कऽ वातावरण बनाब वल बनावल आ प्राकतिक सौन्दर्य आनन्द लेब छुट्टी दिन केँ
अवि अविसरणीय बना देल अछि
बिल्कुल मित्र दादीजी अक्सर बताबैत छथि जे पहिने ग्राम्य में लोक सभ हक बिना कोनो आधुनिक संसाधन सेहो अपन में मिलि जुली खेती करैत छलाह घर बनाबैत छला पर्व त्यौहार मनाबैत छल आ एक दोसरे कठिन समयमे निःस्वार्थ सहायता करैत छला
एहि एहि प्रकार कऽ कथा सुनावल बाद बुझबाक पड़ैत अछि जे भारतीय ग्रामीण समाज कऽ वास्तव शान्ति धन नहीं बल्कि आपसी विश्वास सहयोग भईचारा आ नैतिक मूल्य रहल अछि जाहि से समाज सदैव मजबूत बनवल रहल
बिल्कुल मित्र साँझक समय गामक चौक चौपाल आ बरगद गाछक नीचाँ बुजुर्ग लोक सभ हक बैसाखी होइत अछि जतैय खेती मौसम शिक्षा समाज राजनीति इतिहास आ जीवनक अनुभव पर बहुत रोचक चर्चा होइत अछि
हम सभ युव सहेब हुनकर बीच बेसी बहुत किछु सिखबैत छी या एक तो अनुभव ज्ञान पुस्तक में लिखल जाय से अलगो व्यवहारिक होयब अछि जे जीवन प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी सिद्धात होइत अछि
बिल्कुल मित्र छुट्टी केँ दिन गाम कऽ मन्दिर प्राचीन पोखरि पुरान पीपल आ बरगद गाछ ऐतिहासिक स्थान आ स्थानिक देव स्थान घूमक अवसर भेटैत अछि जाहि स अपन गामक इतिहास आ सास्कृतिक विरासत बुझबाक अवसर प्राप्त होइत अछि
हमर दादाजी कहैत छथि जे प्रत्येक गामक अपन इतिहास अपन लोक कथा अपन परम्परा अपन बोली आ अपन संस्कृतिक पहचान होइत अछि जे प्रत्येक नव पीढ़िकी एकर जानबाक कऽ आ सुरक्षित रखबाक आवश्यक अछि
बिल्कुल मित्र जखन छुट्टी कऽ दिन कोनो पर्व अथवा मेला पड़ैत अछि तखन पूरा गाम उत्साहमय भर जाइत अछि लोकसभ नव वस्त्र पहिरैत छथि बच्चा सभ अत्यन्त उत्साह रहैत छति आ सभ कऽ चेहरा पर आनन्द स्पर्श देखल पड़ैत अछि
मेला में झूला लोकगीत न् ठीक आहे मित्र